हेलो राधे- राधे
राधे-राधे
ठीक छी
बढ़िआँ छी
आऔर खाना पीना बनल नाश्ता नाश्ता हमर परवल आलू के सब्जी
हम किच्छो नय बनेलौं ह हमर मोन नही ठीक ये तै दुआरे
की भऽ गेल
नै ठीक अय कमजोरी लगे जाइ छै डॉक्टर लग फेर आय
अच्छा
ताहि दुआरे अपने किच्छो नय बनेलहुँ ई बनेलखिन ह सभटा पैर हाथ सब जे एैख सब टााँट भ जाय छै
ए सी च चालू कऽ के सुतै छियै अयै अबंती हेलो हेलो हेलो हेलो